संवाद शुरू करू
प्रणाम काका
खुश रहू
गाँके हाल चाल की अछि
भवनाक कृपासँ सभ ठीक छै
खेती केहन चलय रहय अछि
एहि बेर ध्यान नीक भेल
वर्षा समय पर भेल
हँ एतेक बेर समयपर भेल
किसानसभ बड़ा खुश हथि
हँ बहुत खुश छी
अहाँ सब की बात करय रहल छी
खेतीपर चर्चा
ई तऽ जरूरी बात अछि
गाँव खेतीपर निर्भर छी
सड़क आब ठीक भेल गेल नहि अछि
बहुत सुधार भेल छै
आब आवागमन आसानीसँ होइ छी
इसकुलमे बच्चासभ नियमित जाइत अछि
हँ रोज जाइत अछि
पढ़ाई पर ध्यान जरूरी छै
शिक्षक समय पर आबैत अछि
अधिकांश अबै छथि
शिक्षा आओर सम समाज तो बहुत अच्छा से बदलि छै
बिलकुल सही अस्पताल व्यवस्था अस्पताल व्यवस स्था केहन छै
पहले से तऽ बहुत नीक भेल छै
डॉक्टर समयपर रहैत छथिन ने
हँ आब बेसी दिन सह सहैत छथि
स्वास्थ्यपर ध्यान जरूरी छै
हँ साफ सफाइ सेहो जरूरी अछि ने
अब आइ हो गाँव साफ राखब सभक कर्तव्य अछि
कहलू का कहाँ पोखरि साफ करबा योजना अछि ने
हँ अगिला सप्ताह
चलू सभ मिलके करब साफ सफाइ
हँ सहयोगसँ सभ सम्भव अछि
युवा सभमे सेहो जूरत ने ई सबमे साफ सफाई मे
बहुत नीक बिजली अब नियमित अछि
हँ बहुत सुधार भेल ई सभ बिजली विभाग वलामे
रीतिमे सुविधा छै
रातिमे सुविधा अछि न पानिक व्यवस्था केहन छै
नलसँ अबैत छै
चलू सभके लाभ भेटैत अछि ने
बाजार केहन चलै छै
भीड़ बहुत रहै छै इसमे ईमे
किसान अपन उपज बचैत छथि
उचित दाम भेटत अछि न
कखनु कखनु
हँ मेहनत तक तऽ सम्मान होइछी पंचायत की करैत अछि
विकास योजना बनैत छै
सभके सहयोग कराबार चलै छी न
झगड़ा कम भेल
हँ हँ बहुत कम भेल
मेल जूल बढ़ल अछि
ई खुशियक बात अछि न काका
हाँ बिलकुल सही कहल
गाँव एक परिवार जे के अछि ना
बिलकुल
पर्वक तैयारी चलि रहल ना छी
हँ चलि रहल छी सब उत्साहित छथि
चलू मिले जुले के मनाईब
मन्दिर साफ भेल
हँ भेल बा काका पूजा भब्य होयत ना बच्चासभ नाच गान करैत ना खूब अभ्यास करैत अथिन ना खेलकूद सेहो जरूरी अछि
स्वास्थ्य शरीर जरूरी छै
हँ वृक्षारोपण करब तब ना
जरूर
तब ना हरियर गाँव सुन्दर लागैत अछि
बिल्कुल सही कहलह प्लास्टिक कम उपयोग करब
बिलकुल सही बात बोललू काका पर्यावरण बचाउ गौशाला केहन अछि
ठीक छै
पशुसभक देखभाल जरूरी ना
ई बात तऽ सही कहलू पशुके देखभाल जरूरी
आ बोललू काका किसान लाभमे छथि
युवासभ रोजगार करै छथिन
चलू किछु बाहर छथिन ने
य अवसर बढ़बाक चाही
चलू सही बोललू अहाँ काका महिला समूह नीक काज करैत अछि ने
प्रशंसनीय
आत्मनिर्भर बनैता छी ने
ई बदलाव छै
हँ बुजुर्गागण सम्मान जरूरी
सही कहलहुँ अवश्य
तबना संस्कार बचाओ बच्चासभक व्यवहार नीक अछि ने
हओर नीक छै माता पिताके योगदान अछि
हेलो
शिक्षा आ संस्कार दुनू जरूरी छै ने
बिलकुल बाबा बिलकुल सही कहलहुँ अहाँ
आब सभा शुरू करियौ
सबके बुलाउ
अच्छा बोलाए पड़त
बिलकुल बोलायब तब ने सभा शुरू करब हमसभ य गाँ आन के लोगन
हँ सभ आबैत रहल छथिन
पहिया मुद्दा सड़क
हँ पहिला मुदा सड़के पर बात उठी सममाचीना
हँ बिलकुल स मत छी दोसर मुद्दा पानी
हँ सब एक एक मुद्दा पर बात होइ
बिलकुल के का आ तेसर मुद्दा त सबस जरूरी बाबािक अच्छा सबसे जरूरी बातई
हँ बिलकुल शिक्षा जरूरी बा चरित्र मुद्रा स्वासथ्य
पाँचम मुद्दा है सफाई जो कि बीमारी से बता बजावत रहै हि हमस लोगन के
सभ जरूरी छै बिलकुल सही कहल ओ एक एक क चर्चा करब
सब अपन राय दे देथु ने तब न ई सबमें अच्छा से सम्पन्न होई
हँ बिलकुल कोनो झगड़ा नहि होयके चाही
प्रेम से निर्णय होई सब ची चीजन का सब लोगन का पर स्थिति का हल होइ
हँ सहमति जरूरी है
सब हाथ उठाउ
प्रस्तावके पास हाथ उठायब सभ
बहुत नीक कहलहु बाबा बहुत नीक अगला सप्ताह काम शुरूबा
हँ शुरू बा चलू कल देखल जाय
हँ समयपर करब
जय मिथिला
हँ जय मिथिला
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
ह
बोलू काका
ठीक वाह काल आब मिलब
ठीक बाबा ठीक बा
कल सभामे मिलल जाय
ठीक ठीक प्रेम भाव से सब रहिय बाबा अच्छा से
जय मिथिला
जय मिथिला जय मिथिला
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार काका